ओ
हेलो हेलो नमस्कार मित्र
नमस्कार
कोना छी
हम ठीक छी
आज हम भारत में भ्रष्टाचारक समस्या पर विस्तार से चर्चा करैत चाहैत छी ओहि समय लोक बहुत लोको भ्रष्टाचारक विषय उठले लिया हुनका सभ कें बात सुनि के बुझायल जे ई समस्या एखन समाज के बहुत रास क्षेत्र पर देखभाल लेल बैठैत छै।
समस्या से एक छी एकर प्रभाव केवल सरकार पर नही बल्कि आम नागरिक जीवन पर सेहो पड़ैत अछि।
हऽ कतेक लोक कहैत छलैह जे जखन कोनो काज समय पर नै होइत अछि। तऽ किछु लोक गलत तरीका अपनाबय लगै छथिन। एहि कारण अइ ईमानदार लोग सब केँ सेहो कठिनाइ होयइत अछि।
ई वास्तव में बहुत चिन्ता विषय अछि जखन नियमक बदला तरीका अपनाओल जाय तऽ समाज में विश्वास कम होऐम लागैत अछि।
हऽ भ्रष्टाचार कारणे गरीब असाधारण नागरिक सबसे बेसी प्रभावित होइ छथिन। हुनका सब केँ अपन अधिकार पाबै में बहुत संघर्ष करय पड़ैत छैय।
बिल्कुल भ्रष्टाचार समाज में समान अवसरक भावना कमजोर दैत छछि।
हू बहुत युवक कहै छलाह जे व्यवस्था पूर्ण रूप से पारदर्शी रहत। तऽ मेहनती लोक सब केँ बेसी अवसर भेटत।
ई सही बात अछि पारदर्शिता आ ईमानदारी समाज विकास लेल बहुत
हु भ्रष्टाचारक कारणे सरकारी योजनाक पूरा लाभ कतेको बेर जरूरतमंन्द लोक सब धरी समय पर नहीं पहुँच पाबैत।
हाँ एहि कारण प्रभावित होइत अछि।
जखन लोक सब नियम पालन छोड़ि शॉर्टकट खोजे लागे छथि तै ई समस्या और बढ़ि जाइत अछि।
एक सम मूल्य मजबूत बनने राखब बहुत जरूरी अछि।
विद्यालय आ परिवार दुनू ठाम बच्चा सब केँ ईमानदारीक शिक्षा देल जायत भविष्य में सकारात्मक परिवर्तन आबि सकैत अछि।
बिल्कुल संस्कार आ शिक्षा करबामे महत्वपूर्ण भूमिका निभाबै निभा सकैत अछि।
हूँ बहुत लोक इहो कहैत छलाह जे कानूनक सही पालन होइ। आ दोषी केँ समय पर सजा भेटैय। तऽ भ्रष्टाचार कम भइ सकैत अछि।
ई सही बात अछि कानूनक निष्पक्ष पालन समाज में विश्वास बढ़बैत अछि।
हूँ हमरा लगैत अछि जे प्रत्येक नागरिक केँ अपन जिम्मेदारी बुझबाक आवश्यकता अछि।
हँ केवल सरकार नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक ईमानदारी सेव बहुत जरूरी अछि।
समाज में जतेक बेसी जागरूकता बढ़त ओतेक भ्रष्टाचार विरुद्ध आवाज मजबूत होयत।
ई बिलकुल से चल छिय। जागरूक नागरिक के म बनबैत मनबैत अछि।
हँ भ्रष्टाचार केँ कारण सामाजिक प्रतिया प्रभाव बारे मे और विस्तार से गप्प करब।
जरूर ई विषय पर गंभीर चर्चा होयबाक आवश्यकता अछि।
हूँ। आशा करैत छी जे भविष्य मे ईमानदारी आ पारदर्शितताक वातावरण ओर मजबूत होइत।
समाज जतेकऽ ईमानदार बनत देश ओतेक तेजी सँ प्रगति करत
ह भ्रष्टाचा विषय उठलियो आब ई बताउ एहि समस्या कारने आम नागरिकऽ के कोन - कोन कठिनाई झेलय पड़ैत अछि।
बहुत लोक कहैत छेला जे जखन व्यवस्था पारदर्शी नै रहैत अछि तऽ साधारण नागरिक। कऽ अपन समस्या काज पूरा करबा मे से बहुत समय आ परेशा चलत पड़ैत अछि
ह बिल्कुल बिल्कुल सही कहलियै भ्रष्टाचार समाज मे असमानता बढ़बैत अछि समान अवसरक भावना कमजोर भऽ जाइत अछि
बहुत युवक कहैत छल जे चयन परिक्रिया पूर्ण रूपस निष्पस चढ़त। एते मेहनती अ योग लोक के उचित अवसर भेटत
बहुत महत्वपूर्ण बात अछि योग्यता मेहनतकऽ सम्मान होयव आवश्यक अछि
भ्रष्टाचारक कारणे विकास कतेको योजना समय पर। पूरा नैय पबैत अछि एहि कारणे समाजक प्रगति से प
जखन संसाधनक सही उपयोग नै होइत अछि तऽ विकासक गति स्वत कम भए जाइत अछि
कतेको ईमानदार कर्मचारी सभ के सेहो कतेको बेर कठिन परिस्थिति। सामना करैय पड़ैत अछि
बात सच अछि मुदा ईमानदारी पर अडिंग रहनाय समाज लेलऽ प्रेरदायक उदाहरण परैत अछि
भ्रष्टाचारक कारणे सरकार आ नागरिकी बीच विश्वास सेहो कम होइत लागैत अछि
ह विश्वास टूटला से व्यवस्था कमजोर पड़ैत अछि आ समाज मे असन्तोष बढ़ैत अछि।
हमरा लगैत अछि जे आधुनिक तकनीकि आ डिजिटल व्यवस्था पारदर्शीता बढ़ाब मे बहुत मद सकैत अछी
ई सही विचार अछि जतेक प्रक्रिया स्पष्ट आ डिजिटल होयत ओते कऽ गलत तरीका अपनाबै संम्भावना होइत
विद्यालय सँ परिवार ध धरी बच्चा सभमे ईमानदारी जिम्मेदारी आ नैयतिकता मूल्य शिक्षा ई बहुत जरूरी अछि
बिल्कुल मजबूत संस्कार भविष्य मे भ्रष्टाचार कम करबाक अधार बनैत अछि
जे प्रत्येक नागरिक अपन कर्तव्य ईमानदारी से निभायब। त धीरे -धीरे समाज बहुत पैघ परिवर्तन आबि सकैत अछि।
ई बात पूर्ण रूप से सही अछि परिवर्तन हमेशा वेय व्यक्ति से शुरू होइत अछि
भ्रष्टाचार केवल अर्थिक नुकसान नैय करैत बल्कि समाज नेतिक मूल्य के सेहो कमजोर बना देत अछि
हं एहि कारणे इ समस्या के केवल कानून नही बल्कि सामजिक जागरूकता से सेहो कम कैल जा सकैत अछि
अंगना बारअ भ्रष्टाचार कम करबाक उपाय आ नागरिक के भूमिका बारअ गो विस्तार से गप करब
हूँ समाधान पर चर्चा करब बहुत आवश्यक अछि
आशा करत छी जे आगाँ चली समाजमे पारदर्शिता ईमानदारी आ न्याय ओरा मजबूत होयत
ह जे सब मिलके ईमानदारी अपनाबए तऽ ओ भ्रष्टाचार जेका समस्या के बहुत हद धरी कम कएल जा सकत छै
बिलकुल एहि कारणे समस्या केवल कानून नहि बल्कि समाज जागरूकता पर सेहो काम कयल जा सकति अछि
हूं ई वास्तव मे बहुत चिन्ता क विषय अछि जकर नियमक बदलाव गलत तरीका अपनावल जाय तऽ समाज मे विश्वास कम होइत लगति अछि
बिलकुल भ्रष्टाचार आओर चरणे सरकार आर नागरिक बीच विश्वास सेहो कम होइत अछि
हँ भ्रष्टाचारक कारणे गरीब असाधारण नागरिक सबसे बेसी प्रभावित होइत छथि हुनका सबके अपन अधिकार पाबै मे बहुत संघर्ष करय पड़ति अछि
हमरा लागति अछि जे आधुनिक तकनीकी आ डिजिटल व्यवस्था पारदर्शिता बढ़ाबे मे बहुत मदद सकैत अछि
हूं जखन लोक सब नियम पालन छोड़ि शॉर्टकट खोजति छथि तऽ इ समस्या आओर बढ़ति जायत अछि
बिलकुल गरीब परिवार सब एहि समस्या सबस बेसी प्रभावित होइत अछि हुनका सब अलग अतिरिक्त खर्च करबाक समर्थ नहि होइत अछि एहि कारने बहुतो काज अधूरा रहि जाइत अछी
हँ भ्रष्टाचार समाज मे असफलता बढ़बै छथि समाज अवसरक भावना कमजोर भए जाइत अछि
बहुत युवा कहति छलाह जे चयन प्रक्रिया पूर्ण रूपस निष्पक्ष रहत एते मेहनत आ योग्य लोक के उचित अवसर भेटत
ई बहुत महत्वपूर्ण बात अछि योग्यताक मेहनतक सम्मान होयत आवश्यक अछि
बिलकुल परिवर्तन व्यक्ति शुरू होइत अछि
आं भ्रष्टाचार कारनेे विकासक कतेको योजना समय पर पूरा नहि भए पाबति अछी एहि कारणे सामजक प्रगति सेहो प्रभावित होइत अछि
बिलकुल जखन विद्यालयस परिवार धरि बच्चा सब मे ईमानदारी जिम्मेदारी आ नैतिकता मूल्य शिक्षा के बहुत जरुरी अछी
हू भ्रष्टाचार कारणे विकासक कतेको योजना समय पर पूरा नहि भय पाबैत अछि एहि कारणे समाजक प्रगति सेहो प्रभावित होइत अछि
बिलकुल बिलकुल बहुत लोक कहैत छला जे जखन व्यवस्था पारदर्शी नहि रहैत अछि तऽ साधारण नागरिक के अपन समस्या काज पूरा करबाक सेहो बहुत समय समय ईऔपरेशान जरुरी पड़ैत अछि कयौ समस्या समधान नहि होयत छलाह
ह कतेको लोक कहै छलाह जे ईमानदार कर्मचारी सबके सेहो। कतेको बेर कठिन परिस्थिति के सामना करै पडैत अछि
बिलकुल भ्रष्टाचार विषय उठलो अधिकारी सब गुस्सा जाइत छलाआ कतेको अधिकारी के सब गरीब के मारक छलाह
ई बात सच छै मुदा ईमानदारी पर अडिंग। रहनाइ समाजक लेल प्रेरणादायक उदाहरण बनैत अछि।
बिलकुल। ई विचार बिलकुल सही अछि।
भ्रष्टाचार कारणे सरकार आ नागरिकक विचार। बीच विछ्वास सेहोकम होमय लगैत अछि।
बिलकुल बिलकुल जहाँ लोक सब नियम पालन छोड़ी। स्टक खोजे लागा छथि तऽ ई समस्या ओरबढि जायत। अछि
ह हमरा लागल आधुनिक तकनीक डिजिटल व्यवस्था पारदर्शिकता। बढ़ाबै मे बहुत मदद करि सकैत अछि।
ई वास्तवमे चिन्ताक विषय जखन नियमक बदलल गलत तरीका। अपनायल जाय तऽ समाज मे विश्वास कम हो होय मे लागत अछि
हू विद्यालय छै ई। परिवार धरी बच्चा सबके ईमानदारी जिम्मेदारी अनैैतिक मूल्य। शिक्षा त बहुत जरूरी अछि अछि।
किछु दिन पहिनेे किछु लोक सब गप करैत रहल छलाह ओ ई समय बहुत लोकगक भ्रष्ट चौड़क विषय उठ नानी हुनका सभ बात सुनि क बुझायल जे ई समस्या एखनो समाज। बहुत रास क्षेत्र में देखबा लेल भेटैत अछि।
बिलक।